हेलो। हेलो।
हेलो।
नमस्कार मित्र।
नमस्कार।
बहुत दिनक बाद अहाँसँ भेट भेल। गामक हालचाल की अछि? आ लोकसभ खाना बनाबय लेल कोन कोन ईंधन स्रोतक? उपयोग करैत छथि।
गाँवमे खा छै ने मुदा विसमे बहुत महत्वपूर्ण परम्परागत आधुनिक धन प्रकार। गावमे देखल जाय त।
हँ, हम सुनैत रही जे पहिने प्राइ सभ घरमे जलावनक लकड़ी गोइठा आर सुखायल बात पातिक उपयोग हो। छल की आबो ओहि परम्पराक चलन बाकी अछि। ह
हँ, किछु घरमे कनहु लकड़ी आ गोइठा उपियोग होइत छै। विशेष रूपसँ जखन गैस उपलब्ध नहि होइ त छेला। वह आर्थिक स्थिति कमजोर रहै त छै।
हँ, हँ, मित्र बिल्कूल बिल्कूल। मुदा एहन ईंधनसँ धुआँ बहुत निकलैत अछि। जहिसँ घरक महिला सभ आ बच्चा सभक स्वास्थ पर। नकारात्मक प्रभाव पीड़ित होयत।
अहाँ पचिक सहव अस। वहाँ से आख ज सास ले कठिनाइ आ अनेक प्रकारक बीमार होल छै।
हँ। तखन सरकार ककरो संस्था द्वारा स्वच्छ ईंधन अपनाबै। लेल गामक लोक सभके जागरूक बनाओल जाइत अछि कि नहि
हँ, सरकार विभिन्न योजनाके माध्यमसे श्रुति जी गैस कनेक्शन उपलब्ध करल गेल छै। जहि से बहुत परिवारक सुविधा भेटल छै।
हँ, गैस चूल्हाके उपयोगसँ सामानक बचत सेहो होइत। होयत आ खाना बनाबमे धुआँसा सेहो नहि होयइत होयत।
बकुलना स्वस्थ सुविधाजनक अस्वस्थ ले। लातहार मराल जाय छि तहि कारण छै बहुत लो अब एहि दिशामे अवसर विकाश।
हँ, सही कहलहुँ। ऊर्जाक बारेमे सेहो सुनबाक अवसर भेट अछि। कि गामे एकर उपयोग बढ़ि रहल अछि।
हँ गममे स्वभै कुकर सोलर लाइट अ ऊर्ज चरनिहार उपकरण। उपयोग धीरे धीरे बढ़ि रहल अछि।
हँ, ई बहुत नीक बात। बहुत खुशी बात अछि, किएकि सौर ऊर्जा पर्यावरण अनुकूलन होइत अछि आ एकर। फेर सँ प्रतिदिन कम होइत अछि
सही कहलू यदि लोको सब सौर ऊर्जा उपयोग बढ़त तऽ प्रगृतिक संसाधन संरक्षण सेहो हो सकत
हूँ सही कहलहुँ बायोगेस संयंन्त्रक बारेमे अहाँक की विचार अछि की ई गाम लेल उपयोगी विकल्प आब सकैत अछि
निश्चित रूपसे जाहि परिवार लग पर्याप्त संशोधन अछि हमक ले बायोगैस बहुत उपल्धीै सस्ता आ
एकर अतिरिक्त बायोगेससँ निकलनिहहार अवशेष खेल लेल उत्तम जैविक खादक रूपमे सेहो उपयोग होइत अछि
चहि कारण हय किसान के जोरा लाभ बदल अछि एक दिस चिन्हान आ दोसर दिस उपजाऊ हाथ।
मुदा बहुत लोककेँ एखनहुँ आधुनिक ईंधन अपनाबेमे आर्थिक कठिनाई आ जानकारीक अभाव रहैत अछि
समस्या वास्तवमे गंभीर अछि तहि लेल जागृकता विधान आ सरकारी सहायता दुनु आवस्कता अछि
हँ सही कहलहुँ यदि विद्यालय सँ पंचायत स्तर पर नियमित रूप इंधन संरक्षण आ ऊर्जा वाहक बुझायल जाय तऽ लोकस अवस्य प्रेरित होइत
हँ शिक्षा के माध्यम सँ समझमे सात्मक परिवर्तन मानल जा सकैत अछि आ नव पिढी पर्यावरण प्रति बेसी जिमेवार
हमरा लगैत अछि जे परम्परागत ईंधनक उपयोग कम सँ कम कऽ स्वच्छ आ नवीकरणीय ऊर्जाक उपयोग बढ़ेबाक समय आबि गेल अछि
हमहु यहि विचार सँ पूर्ण रूप सँ सहमत छी कारण स्वचछ इधन सँ पर्यावरण आ आर्थक स्थिति सुधार सम्भव
हुँ बिलकुल सामूहिक प्रयास सँ गाम स्वच्छ स्वस्त आत्मनिर्भर बनि सकैत अछि, जाहिसँ सभक जीवन स्तरमे सुधार जाइत
अहाँ सँ ई विषय पर विशेष जानकारी पाबि केऽ हमरा बहुत दु खुशी भईले आ अब हम यहि सन्देश लोक सबके पहुँचाबै पड़ी
अहाँके विचार बहुत उपयोगी छल, हम अवश्य एहि विषय पर आनसन आन मित्र सभ आ परिवारक लोकसभ सँ सेहो चर चर्चा करब।
आई बहुत दिन बाद भेट भेलहुँ कहलहुँ अहाँ गाँवमे सबकछो नीक चल रहल अछि कि नहि
हँ ई सभ किछु ठीक अछि, मुदा आइकाल गाममे इन्धन स्रोत तक विषय पर बहुत चर्चा बाइज रहल अछि।
हमर मनमे जिज्ञासा छै जे अहाँ गाममे खाना बनबैकेऽ लेल मुख्य रूप सँ कोन-कोन प्रकरकेँ इन्धन उपयोग करै रहल अछि।
हमर गाममे एखनो बहुत परिवारक जलावनक लकड़ी गोइठा खूदसँ किछु परिवार एल पी जी गैसक उपयोग करैत छथिन
प प्राय सभ घरमे लकड़ी आ गोइठा पर खाना बनै छै। तऽ धीरे धीरे परिवार देख भै
हँ समयक संग लोकसभ आधुनिक संसाधन अपनाबति रहल छथि, कारण एहिसँ सुविधा आ समय दुनू के बचत होइत अछि
आध्यात्मिक उपयोग से जङंगलक साइसाे रचै आ पर्यावरण पर खराब प्रभाव पड़ैत अछि
निश्चित रूप सँ बेसी लकड़ी कटला सँ जंगल कम होइत अछि आ प्राकृतिक संतुलन पर नकारात्मक असर पड़ैत अछि
को ग्रामीण जीवनक एक महत्वपूर्ण हिस्सा ओहुना एकर धुंआ स्वास्थय लेल हानिकारक रहल अछि
हँ, गोइठा आ लकड़ीक धुआँ सँ विशेष रूप सँ। महिलासभ आ बच्चासभके साथ साथ बीमारी होबाक खतरा रहैत अछि
यह समस्या के समाधान सरकार द्वारा ई योजना चलाओल जा रहल छै।
सही कहलू सरकार गरीब परिवार के गैस कनेक्शन उपलब्ध करा क स्वच्छ ईंधन अपनाबै लेल प्रोत्साहित कऽ रहल अछि
गैस चूल्हा पर खाना जल्दी तैयार होइ छै आ रसोई गैस सँ साफ-सुथर रहैत छै।
हँ, गैसक उपयोग सँ धुआँ नहि होइत अछि, जहाँ वस्तु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ैत अछि हम सुनैत छी जे किछु गाममे बायोगैस केन्द्र सेहो स्थापित कयल गेल, बिलकुल जाहि परिवार अलग गाय-भैंस बेषी अछि हुनका लेल बैरगेज बहुत उपयोगी विकल्प अछि
बस खाना बनाबत अतिरिक्त क जैविक खाद से प्राप्त करू छै
हूंम्म कारण किसानके कहि सङ्ग स्वच्छ ईंधनके उत्तम खाद दुनू लाभ भेटैत अछि आओर सौर ऊर्जाक उपयोग सेहो धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रमे बढ़ि रहल अछि। की सोलर लाइट सोलर पवार आ सोलर कूकर आ उपयोगसँ बिजलीके बचत होइत अछि
सी कहू, सोलर लाइट, सोलर पम्प, सोलर प्रोट। बिजली बचत होइ तऽ।
हँ सौर ऊर्जा पर्यावरण अनुकूल अछि आ एकर उपयोग सँ प्रदूषण नहि फैलैत अछि। यदि सरकार एहि दिशा मे आ सहयोग देत तक बहुत लोक एकरा अपनाबतै
कामक लेवर सबके स्पस है इंधनक महत्व बुजाओल जाइ तऽ परिवर्तन जल्दी आओत
हँ जेहीं प्रकृति हमहूँ अपन गामे लोकसबके जागरूक करबाक प्रयास करब
प्रकृतिक संसाधन संरक्षण करब सब नागरिकक जिम्मेदारी अछि
सही बात जँ हमसभ मिलि कऽ प्रयास करब आ पर्यावरण सुरक्षित रहत
लकड़ी रची कम करो आ नव नव घाछ लगाब आवश्यक अछि।
हँ सही कहलु स्वच्छ ईंधन अपनाबैक साथ स्वास्थ्य खर्च सेहो कम भऽ सकैत अछि, स्वच्छ जीवनशैली अहाँ के सुखी आ स्वच्छ रहैत अछि हमरा वि धीरे-धीरे सभ ग्रामीण परिवार आधुनिक ईंधन अपनाबैथि।
बिलकुल सही जागरूकता सरकारी सहयोग स सपना अवश्य पूरा भऽ सकै।
हँ, सही कहलहुँ, गामक विकास स्वच्छ ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत अछि ई बात बिल्कुल सछ अछि कतऽक स्वच्छ ऊर्जासँ पर्यावरण आ अर्थव्यवस्था दुनू मजबूत होइत अछि।
हम अपन परिवार, आ पड़ोसी सभके सेहो। स्वक्ष इंधन अपनाबे ले प्रेरित करब अहुं अपन गाममे विषय पर लक्ष्य आ जागरूक करबाक प्रयास करब।
हँ सही कहलहुँ हमूँ अपन गामोमे एहि विषय पर लोकसभके जागरूक करबाक प्रयास करब जै सभ लोग मिलि कऽ प्रयास करत, त गाम अवश्य स्वच्छ आ स्वस्थ बनत।
हँ सामूहिक प्रहास से समाजमे सकारात्मक परिवर्तन आनबाक संभावना बहुत बेसी रहैत छै।
हँ एहि विषयपर चर्चा क हमरा बहुत उपयोगी जानकारी भेटल आशा करैत छी जे हमसभ स्वच्छ ईंधन अपनाबी आ अपन गामके स्वक्ष हथियार आ समृद्ध बनाबी
हँ जागरूकता सरकारी सहयोग से सपना अवश्य पूरा भ सकल है
हँ गामक युवा से स्वच्छ इंधन महत्व बुझावल जायत परिवर्तन जल्दी होयत
गामक युवा सबके स्वच्छ इंधनके महत्व बुझाउल जाए तऽ परिवर्तन जलदि आएत
बाइसके